तउ
राधे राधे कहूँ?
राधे राधे की हाल चाल?
बस बढ़िआँ, अपन?
बढ़िया, ठीके है।
हाँ -हाँ
भेलेय नास्ता पानी?
नास्ता पानी भऽ गेलै।
और की सब होइ छै?
हम एगो हाउस वाइफ छी। घरके जे काम अइ सभ हमरा करऽ पड़ैया। और हम की कहू अहाँके? कोनो नो नो प्रमोशन, नो प्रमोशन, नो सैलरी विदउट फैक छै
नहि -नहि ई कोनो बात नहि छै, एहन एन देखियौ ई गलत ई अहाँ गलत
आ धोखा मे रखने घरके मालिकिन छी, कि कहू अहाँ के?
नहि- नहि- नहि- नहि- नहि देख ई छै। अपन घर जे होइ छै ने स्वर्ग होइ छै ओ स्वर्ग के उएह स्वर्ग बनाबै छै। जे एक नारी होइ छै, मर्द कखनो घरके स्वर्ग नहि बना सकत।
हँ
मर्द कतबो कमा लेतै, मर्द कतबो किछ कऽ लेतै। लेकिन ओ घरके स्वर्ग सिर्फ एकटा नारी कऽ सकैत छै।
बस
क्षमता छै, जे ओ घर छोट घर रहै या पैघ घर रहै ओकरा एना सजा देतै, कि ओ स्वर्गसँ बेहतर लागतै
हँ अही स्वर्ग, एकरे स्वर्ग बनबै मे लागल छी आर की कहू।
नहि होइत हैत, हर औरतके इएह काज छियै ने। हर औरत इएह सोचै छै जे ओकर हमर घर हम अपन किए नहि सजा कऽ राखी। दसटा लोकके दस टा लोक आबै तऽ कहै जे हँ भाइ जे छै से बढ़िआँ छै। हम ई नहि कहै छी अमीर, गरीब, दुनियादारी, सारी इन्सान गरीब जखैन गरीब से गरीब आदमी सोचै छै जे हमर घर एकदम सजल रहै।
हँ अमीर गरीब तऽ दुनिआ छै। कोनो बात नै कनि कम या कनि बेसी। भगवान सभके कनि देने तऽ छथिन हें।
देखियौ जकर दिल पैघ होइ छै ने जकर दिल बड़का होइ छै ने
हँ।
ओकर सोच कहियो खतम नहि भऽ सकै छै, जीवन भरि ओ जीवनभरि सिर्फ एतबे सोचै छै जे हमर घर जेना चलैए भगवान भगवान करै ऐसे नीक और चले, जकर दिल साफ रहै छै बाँकीके अहाँ बुझिते छियै जकर केहन की हाल छै।
हँ हँ हँ हँ कृपा हुनके छनि जे करथिन।
कतयसँ छियै अपने दरभंगा स।
हम मधुबनी जिला सं छी।
मधुबनी से छियै?
हँ।
अच्छा अच्छा मधुबनी मतलब अहाँके सासुर?
सासूर मुजफ्फरपुर जिला ऐ।
अरे बाप रे बाप कते दूर भाइग गेलौं यै।
की करियै पप्पा सभ एतऽ रहै छलखिन हँ आ तऽ हम हमहूँ रहै छलियै एतय, ओहो हमर ससुरो सब रहै छल खिन हँ तऽ बस बुइझते छियै।
भऽ गेलै बुइझ गेलौं।
हाँ लेकिन अतय रहै छी असाम में।
अरे बाप रे बा, अहाँ गुहाटी के छी?
हँ।
दाय गे दाय, बहुत बढ़िआँ जगह अइछ। चायपत्ती खूब लिअ ओतऽ स।
हँ-हँ।
सही बात, हम हम दरभंगा सँ छी और रहै छी मुम्बई में।
आच्छा-अच्छा, बिजनेस कोनो
नाइट वर्क करै छियै हम।
अच्छा ठीके छै।
नाइक में वर्क करै छी। नाइट में वर्क करै छियै दिन में छोट मोट जे कनि मनि सुतै सुतलासँ होइ छै लोक के।
हं-हं-हं-हं आ नाइट में जगबै तऽ दिन में तऽ सुतबे पड़तै न।
कमाई करै छी नाइट में हम दू बजे तक जागै छियै। दू बजे के बाद सुतै छियै साढ़े छऽ सात बजे कम्पनी छोइड़ दै छियै।
हं ठीके छै, हाँ हँ।
आदमी आठ बजे आठ नौ बजेस लागल छै दू बजे तक लगातार छऽ घण्टा। काज भेलै ओहि में तऽ आब कते काज करतै।
कतेक करतै ई बात तऽ सही छै।
आब अहाँके कतौ दस घंटा के नौकरी अइ तऽ दसो घंटा अहाँ हाथे पैर नै ने चलेबै।
नई नई नई बिल्कुल नई।
छऽ घण्टा चला देलियए बस भऽ गेलै।
आ डे के रहै छै तऽ ठीक छै ओहो नाइट में कनि प्रॉब्लम
नै नै हमरा नाइटे ठीक अइछ नाइट में कोनो कुकुर बिलैर नै आबै छै शान्ति रहू। किओ बाजवला नै ने किओ सीनियर नै रहत दिन में पचहत्तर टा सीनियर रहै छै।
हँ से तऽ रहबे करै छै हूँ।
सीनियर रहत ई कैसे हुआ उ कैसे हुआ हट ई प
ऑल फैमिली ओतय रहै छी?
भैया भौजी रहै छै साथ मे।
हम अहाँ सिंगले छी।
हँ हँ बियाह नै भेल या अखन। बौआ कनि मोबाइल कम कर ने उम्हर देख ने हेडफोन ले ब्लूटूथ लगा कान मे।
कऽ लियऽ जल्दी आइ काइल लड़की नै भेटै छै।
तब नै भेटै छै तऽ की करबै लास्ट में अयोध्या चइल जेबै राम सीता राम।
नै नै भेट जैत कऽ लियऽ।
आ जे नसीब मे रहै छै ओकरा किओ नै हटा सकै छै आब अय स ज्यादा की कहू। हमरा नसीब मे जे रहतै हम ओकर पश परिणाम हम अपने करबै।
सही बात छै नै भगवान जहन जन्म देलखिन हैं तऽ रस्तो वैह देथिन माह
कोशिश मे छी भेट गेलै तऽ वैह भेट मे भेट भऽ जेतै।
मेन छैय जे वैह दिक्कत भऽ गेल छैय एखन आ एते उमर उमरके अथी सब छथिन अपना सबके मिथिलामे लेकिन पता नहि की भऽ गेल छनि।
हे हमर हे तऽ हइया हमर उमर नहि अइ पच्चीस सालमे चलि रहल छी।
अहाँकेँ नहि कहै छी लड़कीसभके बात कहै छी लड़कियोसभ छथिन बेसी बेसी उमर के।
हुं।
लेकिन कऽ नहि रहल छथिन बियाह पता नहि किया।
एकटा चीज कहू आब एहन सिचुएशन भऽ गेलैया एहन अथी भऽ गेलैया जे चौदह साल पन्द्रह साल के लड़की के देखबै लागत बीस साल के छैय। ई बात के जज ई जे ई बात के अहाँ जज केलियै कि नहि केलियै हम ई नहि कहि रहल छी। जे मतलब हमौ हमहूँ देखौ हमहुँ अहीँ सबके गाँव देहातके छियै हमहूँ देखै छियै एहि सब चीजके।
सही बात छै नइ आइ काल्हि ने पहिले छलेया पेरेन्ट्स
हम लड़के के बात कैह रहल छियै आइ हम अप हम अपने बात कैह रहल छीयै हम उमर छब्बीस पच्चीस छब्बीस चैल रहल अछि लेकिन कतौहु हम फंड कीर्तन वगैरहमे जाय छीये ने त हम कनी ड्रेसिंग अलग राखय छीये बुझलिये। त ड्रेसिंग ज अलग ड्रेसिंग रहै छैय त पता नहि लोक सबके की होइ छैय मतलब निहारैत रहत।
हू
त ओ हुनका सबके इ लागै छैय जे भाइ एकरो उमर जादा भ गेलै इहो इ भ गेलै ओ भ गेलै अरे भाई इ हमर खान पीन ड्रेसिंग ओहेन अइछ त हम की करू।
होइ छैय खाना
हँ हम दोसरके की कही। तांय हमर देखु हमर, हमर एकेटा चीज रहैए अहाँ घरमे फाटलो कपड़ामे रहू चलतै लेकिन, लेकिन दस आदमीके बीचमे जा रहल छी ने ते इ कोशिश राखु कि यो दस स भारी अहाँ रहबाक चाही। हमर कोशिश यएह रहैया अगर हम ओ दस आदमी के बीचमे रहल जा रहल छी त हमर कोशिश इहै रहबाक चाही जे ओ दस आदमीके की वजूद छैय ओहि स जादा वजूद हेबाक चाही, चाहे ओहि के लेल हमरा कोनो चीज मतलब ओहि के लेल हमरा कोनो चीज के मतलब एकटा नहि होय जे मतलब हमरा अथी करब त हम करब लेकिन हमरा ओकरासे जादा अथी हेबाक चाही। हम अपन जिद्द कहिओ नहि आइ तक हमम हमर जे जि जिद्द छैय ओ जिद्द हम कहियो नहि आइतक हारैय छी ने हारबैय।
एक
बुझलियै हमर यैह हम हँ किया हारऽ क यार ओकरो भगवान हाथ पैर देने छैय हमरो हाथ पैर देने यै त हम कथी लै ओकरा स दबू सबसे सीधी बात अहाँ जे दिन हारि लेलहुँ ओहि दिन बुझियौ जिन्दगी अहाँके जिन्दगीमे फेर, फेर अहाँ कहियो नहि जीत सकय छी।
नहय जुनून ओनहो रहबाक चाही।
अरे जय पृथ्वी पर ओ पैदा लेलकै ओ पृथ्वी पर ओ हम पैदा लेलियै ओकरा भगवान हाथ पैर देने छैय हमरो हाथ पैर देने छैय त हम किया ओकारसँ दबिकऽ रहु हम ओकरा लेवलमे किया नहि रही। बाजसँ पहिले ओहो कहतै जे भाई रिस्पेक्ट होइ छैय एकटा चीज कि अगर अहाँ अपन रिस्पेक्ट खो देबै त अहाँके दस आदमीके बीचमे कहत हे तू त एनहिते बरबराइत रहैय छै तोरा बाजयके कोनो ढंग छौ। हँ त ओ चीज नहि हेबाक चाही। इ चीज हेबाक चाही जे भाय देखियौ अहाँके जे नीक लागैये अहाँ जे बाजि रहल छी अहाँ जे कहि रहल छी अगर एहिमे सब लोग सक्षम छी त बढ़िआँ बात छैय। देखियौ बाजऽ के बहुत बहुत रंगके तरीका होइ छैय लेकिन इहो तरीका स अगर केओ बजलै त बुझियौ अहाँके ओतऽ इज्जत अइ।
सही बात छैय।
त लेकिन इ जे फॉर्मूला अहाँके सुनेलहुं ओहन तरीकाके सुनेलक त अहाँ बुझि जइयौ जे अहाँके इ सब लत्तामे गिनती क रहल य।
अपना सबके ओहिठमा एखन बात विचारमे वएह छैय जे कनि -मनि कुचिष्टा बोली चलि आयल अइ। ओना त जे छैय से ठीके छैय।
हम एकेटा बात बुझै छियै चुप
वैह ने हम कहलहुँ जे चुप रहू लेकिन जतय अहाँके लागत जे आब चुप रहनाइ ठीक नहि छै तऽ अहाँ अपन अन्दर के कला के जगबियौ।
हँ।
ओहिके लेल अहाँके कलाकार किए नहि बनऽ पड़त ओहि कलाके ओ कलाके जगबियौ। भाय आब बात सम्मानके बात भऽ गेलै तऽ भाय जी हम चुप रहबो चाहे जे होय।
आ से तऽ छैहे।
तखैन वैह चीज हम कहै छी जे बाकी ओ सब छोड़ू दुनियादारी के छोड़ू अहाँ अपन बताउ। क सु।
अपन बस सभ कृपा छनि। श्रीजीके चलि रहल ए।
हुं बाकी किया, मतलब तऽ की कहै छै मतलब। एखन मतलब अहाँ खाली घरे के काज कऽ रहल छी नै।
हँ।
घर बैस कऽ मतलब इहो एकटा ठीके अछि ने टाइम पास ठीक छै ने बढ़ियां छै मतलब हयबाक चाही भाय।
हमर हसबैंड हमर हस बैंड ड्यूटी करै छथिन अहाँके बोको पी एस सी मे। एतयसँ दूर छै। एतय मतलब हम छियै ओ ओ ड्यूटी जाइ छथिन अबैत छथिन हुनका दू ढाइ घण्टा तऽ जाए आबऽमे लागि जाइ छै। फेर जाइमे सुबहमे फेर आबहोमे एतेक टाइम लगैत छै। फेर घरोके तऽ सिर्फ इएह नहि छै जे हँ असाममे। एतबे काम, कामाख्या मन्दिर हँ एहीठमा। हुं।
किआकि हम ओत ओतय जाए वला छी ने, कियाकि त हमर एक। संगी रहै छै ओतऽ, तऽ हमरा कह हमरा ओ। हमरा ओ कहलैथ जे देखू हम अहाँके सच कहि रहल छी ई मंदिर मे जे आदमी दिल सँ कोनो चीज मांगि लै छै ओ पूरा भऽ जाइ छै।
निश्चित निश्चित, अगर अहाँके श्रद्धा अइ हँ श्रद्धा अइ तऽ निश्चित।
मुदा हमरा कहलैथ जे ऐ मदिर मे एहि मन्दिरमे अगर अहाँ आबि गेलहुँ नीकसँ मतलब जे अपन मोनके इच्छा अछि अगर अहाँ कहि देलियै नीक श्रद्धासँ मतलब एकटा ऽ अहाँके ओ चीज। पूरा भऽ जायत।
हँ आर एक बेर अहाँ दर्शन अगर मैयाकेँ करब तऽ अहाँकेँ तीन बेर निश्चित ऽ आबऽ पड़त एतऽ। निश्चित तीन बेर अहाँके दर्शन हुनकर करहे पड़त, कोनो ने कोनो भगवती अ अहाँके एतऽ
नहि तऽ हम किएक हम आबऽवला छियै एहन बात नहि छै हम जाए बला छी ओहिठाम। नहि हम जायवला छी कहलहुँ हम कहलहुँ जायवला छी। छियै, मतलब जेना मतलब हमरा एकटा अछि कोनो मतलब लगते जे कि मतलब काज धन्धा मतलब जखन देखबै जे रुकि सकैत छियै एकाध हफ्ता तऽ देखबै जे हेतै तऽ एबै आर ओहो संगी हमरा कही बहुत परेशान केने आइ आबू, आबू, आबू।
एतऽ अहाँके अथियो अइ म कामख्या मन्दिर अइ और उमानन्दो छथ बीच ब्रह्मपुत्र मे। बीच ब्रह्मपुत।
चाय पी के जाएंगे न मुँह मिठ करके जाना चाहि। आओ दूध लेते चाय पीेते हैं फिर ऑफिस पे चल ते है नै हमु हम तऽ हम त हम कहलियैए हम सोचलियै जे जेबै हम किया नै जेबै माता रानी के बुलावा हेतै त किया ने जेबै।
आउ जरूर कॉल करब ऐब अहुठाम। हूहुह सब सब सब हँ हँ।
मां कहि रहल छै हुनके देन छै जे देखु दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, बनारस कोनो एहन जगह नै छै पूरा वृन्दावन जे हम नै जा क पयलौ।